हेलो नमस्कार मितरअ सब ठीक छीये
आ हम एकटा बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करे चाहै छी ओ विषय छै समयक महत्व ठीक छै
ठीक छै
कलिये हम सोचे छलू जे दुनिया मे समय सबसे मूल्यवान चीज अछि कियेकि एक बार चलि गेल समय फेर वापस नहि आबे छै
बिल्कुल धान वस्तु आ अन्य बहुत रास छै जे फेर से प्राप्त कयल जा सकैत अछि मुदा समय एक बार गेला बाद सदा लेल चलि जाइत अछि
सच बहुत बहुत लोक समय के महत्व तखन बुझैत छथिन जखन बहुत देर भय जाय त अछि
हँ एहि कारण बुद्धिमान व्यक्ति वर्तमान समयक सही उपयोग करबाक प्रयास करैत छथि
अपना लग एकटा चीज ये विद्यार्थी लेल समय बहुत विशेष रूप से अधिक भेटतय
बिल्कुल क्योकि विद्यार्थी जीवन मे एकल गेल मेहनत भविष्य दिशा निर्धारित करैत अछि
हँ बिल्कुल सही केलु कलियो हम कहलियौ जे सफल लोक सब अपन दिनक प्रत्येक घंटा के योजना बनाबै कार्य करैत छथि
हँ समय प्रबन्धन हुनकर सफलताक के महत्वपूर्ण कारण सब उम्म सबमे से एक मानल जाइत अछि
सच कहू त बहुत रास लोक छोट छोट काम टालेत टालेत महत्वपूर्ण अवसर गवा देै छै
बिल्कुल आजुक छोट आलस्य काल्हि के पैघ समस्या बनि सकैत अछि
बिल्कुल हमरा लगैत छै जे समयक सही उपयग करनिहार व्यक्ति समय त अधिक आत्मविश्वास ही होय
हँ क्योंकि ओ अपन कार्य समय पर पूरा लैत अछि आ अनावश्यक तनाव सँ बचल रहैत अछि
कल हम देख लियौ जे बहुत रास विद्यार्थी परिवार से नजदीक अबला पर घबराय छथिन
ई अक्सर समयपर तैयारी नहि करबाक परिणाम होइत अछि
सच कहू त प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़नियाय अन्तिम समय तनाव कम कहि सकैत अछि
बिल्कुल नियमित प्रयास हमेशा जल्दीबाजी से बेहतर परिणाम दैत छथि
हमरा लगैत अछि के समय केवल पढ़ाई लेल नहि बल्कि स्वास्थ्य लेल सेहो महत्वपूर्ण अछि
हँ व्यायाम विश्राम अ स्वस्थ दिनचार्य लेल समय निकलइ आवश्यक अछि
कल्हि हम पढ़लियौ बहुत रास सफल व्यवसायी समय के धन से बेसी महत्वपूर्ण मानै छै
बिलकुल क्यूकि समयक सही उपयोग से धन कमाओल जा सकैत अछि मुदा धन से समय नहीं खरीदल जा सकैत
सच कहू तऽ समय बर्बाद करबाक सबस पैघ कारण बिना उद्देश्यक गतिविधि सब होयत अछि
हँ जखन व्यक्ति अपन लक्ष्य स्पष्ट रखैत अछि तखन समयक उपयोग सब तऽ बेहतर होइ मे लागैत अछि
हमरा विश्वास अछि जे समयक सम्मान करनिहार व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ी सकैत अछि
बिलकुल क्यूकि समयक सही उपयोग धीरे धीरे ज्ञान अनुभव अ सफलता तीनो प्रदान करैत अछि
सही कल्हियै समय जीवन सबस मूल्यवान सम्पत्ति अछि आ जे व्यकि समयक सम्मान योजना सही उपयोग कर नाइ सीखी लेत अछि ओ अपन लक्ष्यक निकट पहुँची सकैत अछि आ अधिक सफल सन्तुलित अ सन्तोष पूर्ण जीवन जी सकैत अछि
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे समय एक एहन शिक्षक अछि जे बिना बोलने बहुतो किछु शिखा दैत अछि
बिलकुल कियाकि समयक संग व्यक्ति अपन गलती अनुभव असफलता सबसे बहुत रास सिखैत अछि
सच कहु तो बचपन मे बहुत लोग समयक मूल्य नहि बुझि पबैत छथि
मुद्दा जखन जिम्मेदारी बढ़ा लगैत अछि तखन समयक वास्तविक महोत तऽ समझ मे आबे लागत अछि
हमरा लागैत अछि जे समय पर लेल छोट कार्य सेहो भविष्यमे पैघ लाभ सकैत अछि
बिलकुल नियमित बचत नियमित अध्ययन अ नियमित अभ्यस ऐही बातक उत्तम उदाहरण अछि
कल्हि हम पढ़लहु जे बहुत रास महान व्यक्ति प्रतिदिन अनुभव अनुशासित दिनाचार्य अपनाबैत छलाह
हँ हुनका सबके मालूम छैल जे सफलता आकस्मिक नहि बल्कि आ समयक सही उपयोगक परिणाम होइत अछि
सच कहु तो समय बर्बाद करनाए धीरे धीरे व्यक्ति आत्मविश्वास सेहो काम करि देैत अछि
कियाकि अधूरा कार्य आ टालमटोल मानसिक दबाव बढ़ावैत अछि
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक दिनक शुरुआत एक स्पष्ट योजना से होनाय चाही
बिलकु योजना रहलास से व्यक्ति के पता रहैत अछि जे ओकरा दिन भरिकी की कार्य पूरा करबाका अछि
काल्हि हम देखलहु जे कतेको लोक महत्वपूर्ण कार्य छोड़ि के कम महत्वपूर्ण चीज सबमे समय खर्च करैत छथि
ई वास्तव मे समय परिवर्तन सबसे पैघ गलती सब मे से एक मानल अछि
सच कहु तो समय पर निर्णय नहि लेना से बहुत रास अवसर हाथ से निकलि जाइत अछि
बिलकुल जीवनमे कतेको अवसर केवल सीमित समय लेल। उलब्ध होइत
हमरा लगित अछि जे सयक संग चलना सफल। त लेल आवश्यक अछि।
हँ जे व्यक्ति बदलैत परिस्थिति अनुसार स्वयं के तैयार नैह करैत। तऽ ओ पाछा छूटि सकैत छै।
कार्बी हम पढ़लु जे सफल विद्यार्थी समय के विषय। अनुसार बाटी के पढ़ाई करैत छथि।
बिलकुल एहि से हुनका सबके प्रत्येक विषय पर। पर्याप्त ध्यान देबाक अवसर भेटल।
सच कहु समयक महत्व केवल करियर लेल नहि बल्कि परिवार आ सम्बन्ध। अ सब लेल सेहो होइत अछि
हॅं प्रिय लोक सभक संग बितओल गेल समय जीवनक सबसे सुन्दर। स्मृति बनी जाइत अछि
हमरा विश्वास अछि जे समयक सम्मान करनै वास्तव मे जीवनक के सम्मान करनै अछि।
ह कियक जीवन स्वयं समयक सग्रम मात छै।
बिलकुल समयक सही उपयोग अनुशासित दिनाचार्य स्पष्ट योजना। समय पर निर्णय नियमित प्रयास आ सन्तुलित जीवनशैली अपनाबैत। कोनो व्यक्ति अपन जीवन के अधिक सफल व्यवस्थित खुशहाल। आ अर्थपूर्ण बना सकैत अछि क्यूकि समयक सदपयोग दीर्घ कालीन सफलता आ संन्तोषक आधार होइत अछि
कलिय हम सोचै छलु जे दुनिया में सबलोग के प्रतिदिन समान समान। समान समय भेटैत अछि मुदा परिणाम सबक अलग-अलग होइत छल।
बिलकुल क्याकि। अन्तर समयक मात्रा मे नहि बल्कि समयक उपयोग करबाक तरी का मे होइत अछि
सच कहु तऽ कतेको लोक देभरि व्यस्त रहै छथि मुदा बहुत कम प्रगति करि पाबै छै
हँ कियाकि व्यस्त करनै आ उत्पादक कार्य करनै दोनो अलग बात अछि
हुॅं हमरा लगैत अछि जे महत्वपूर्ण कार्य के पहिने पूरा करबाक आदत बहुत लाभदायक होइत अछि
बिलकुल अहि से आवश्यक कार्य समय पर पूरा जाइत अछि आ मानसिक शान्ति सेहो बनल रहैत अछि
कली हम परलौ जे समय पर पहुँचाबै ए प्रकारक अनुशासन मानल जाइत अछि
हँ समयक पाबन्दी व्यक्ति के जिम्मेदारी आ विश्व -स्तनीय दर्शाबैत अछि
सच कहु तो बहुत रास लो छोट छोट समय खंडक मत्व नै बुझैत छथि
बिलकुल मुदा प्रति दिनक कि किछु अतिरिक्त मिनटसँ सेहो समयक संग मिली के पैघ उपलब्धि बनी सकैत अछि
हँ हमरा लगैत अछि जे पढ़बाक आदत समयक सबसे अच्छा निवेश सब मे से एक अछि
हँ क्यूंकि पढ़नाइ व्यक्ति के ज्ञान सोच आ निर्णय क्षमता मे सुधार करबाक अवसर दैत अछि
कल्हि हम देखलियौ जे सफल खिलाड़ी सब अपन अभ्यासक समय बहुत गंभीरता संग पालन करैत अछि
बिलकुल नियमित अभ्यास आ समयक अनुशासन उनकर सफलताके आधार होइत अछि
हू सच कहू त समयक मूल्य अक्सर तखन बुझायइत आखिर जखन अवसर हाथ से निकलि जाइत अछि
हँ एहि कारण बर्तमान समयक सही उपयोग करना बहुत आवश्यक अछि
हमरा लगैत अछि जे दिनक अंत मे अपन कार्यक समीक्षा करनाइ उपयोगी होइत अछि
बिलकुल एहि से पता चलैत अछि जे समयक कते सही उपयोग भेले आ कते सुधारक आवश्यकता अछि
कल्हि हम पहिलियं जे महान अविष्कारक आ वैज्ञानिक सब समयक बहुत सम्माना करैत छली
हँ क्यूकि हुनका सबके मालूम चल जे प्रत्येक महत्वपूर्ण उपलब्धि हजारो घंटाके मेहनत माँगैत अछि
सच कहू तऽ समयक सही उपयोग व्यक्ति के आत्मविश्वास सेहो प्रदान करैत अछि
बिलकुल जखन कार्य समय पर पूरा होइत अछि तखन मन मे संन्तोष आ प्रेरणा दोनो बढ़ेते अछि
हमरा विश्वास अछि जे समयक सम्मान करनीहार व्यक्ति जीवनक अधिकंश क्षेत्र में सफल बन सकैत अछि
हँ क्यूकि समय प्रबंधन सीखि लेनाइ वास्तव मे जीवन प्रबन्धन सीखि लेनाइ अछि
सही कल्हिए समय पाबंदी परथमी ता निर्धारण नियमित समीक्षा प्रभाव आदर अनुशासन आ नियन्त्रण प्रयास जेकाँ गुण अपनाबी तै कोनो व्यक्ति अपन क्षमता के बेहतर ढंग से उपयोग कय सकै त अछि अ धीरे धीरे एक सफल सन्तुलित उद्देश पूर्ण जीवनक निर्माण करी सकैत अछि
काल्हि हम सोचैत छेलु जे समय एहन सम्पति अछि जे गरीब आ अमीर दोनो के बराबर मात्रा मे भेटैत अछि
प्रतिदिन चौबीस घंटा सबके समान रूप सऽ भेटत मुद्दा ओहि समयक उपयोग सब अलग अलग तरीका स करे
सच कहु तो किछु लोग समय के निवेश करैत अछि जबकि किछु लोग समय के केवल खर्च करैत रहैत अछि छथि
हँ समय मे कयल गेल सही निवेश भविष्यमे ज्ञान अनुभव आ सफलता बनि के वापस आबैत अछि
हमरा लगैत अछि जे विद्यार्थी जीवन समय प्रबन्धन सिखबाक सबसे अच्छा अवसर होइत अछि
बिल्कुल जे विद्यार्थी एहि अवस्था मे समय महत्व बुझी जाय तऽ भविष्य बहुत रास कठिनाइ से बची सकैत अछि
काल्हि हम पढ़लु जे इतिहासक बहुत रास महान व्यक्ति सफलता पाछा समयक अनुशासन मुख्य कारण छल
हँ ओ लोक सब समय बरबाद करबाक बदला सिखबाक खोचबा आ कार्य करबा पर ध्यान दैत छलए
सच कहु तो टालमटोल करबाक आदत व्यक्ति उ व्यक्ति के प्रगत ती के धीरे धीरे रोकि दैत छथि
बिल्कुल यादि कि आजु काल्हन कार्य अकसर काली बोझ बनी जैत अछि
हमरा लगैत अछि जे दिनक शुरुआत सकारात्मक सोच आ स्पष्ट उ उद्देश्य से होनाइ चाही
जेखन व्यक्ति जनैत अछी जे ओकर की करबाक अछि तखन समयक उपयोग कऽ क बेतर होबइ लगैत अछि
कल्हि हम देखलु जे बहुत रास लोग छोट छोट अवसर केवल समय पर कार्य नहि करबाक कारण दै छथि
सही बात अछी अवसर हमेशा दरवाजा नहि खटखटाया बहुत बे समय पर निर्णय लेबाक आवश्यकता होत
सच कहू तोऽ समयक सही उपयोग व्यक्ति के आत्मनिर्भर बनाबैत अछि
बिल्कुल कियाकि समयक शब्द सिखल कौशल आ अनुभव भविष्य मे बहुत काम आबैत अछि
हमरा